हँ अह बस एसही बोसल छियै अहाँ कहू की हाल चाल छै
ठीक छै ठीक छै ह बड़ नीक बड़ नीक हाल चाल छै तऽ ई अखन तऽ छुट्टी हय न तऽ बच्चो सब घर मे आयल उइल हय से तनिका व्यस्तता बढ़ गेल रहले हइ एहि से यहाँ से बात नहि भेलै ई सप्ताह मे
हँ अच्छा कोइ बात नहि आओर बताउ भो जन पानी के प्रबन्ध भऽ गइल रात
हँ भोजन पानिके तऽ प्रबन्ध केलियै बच्चा सबके जे डीमांड रहल तऽ ऐसे ही सब बनलै भेलै जे आलू पराठा खबै तऽ हम कहलीयै ठीक छै आलुए पराठा बन जाइत तै चटनी के साथे तऽ उहे बनलकै उहे बना उना के अभी रखलियै तऽ फेर अहाँ के याद आएल तऽ हम कहलियै न तनिका अहूँ से बतिया लै छी
नहि ठीक हँ नहि ठीक कहै छियै अहाँ
आ एक बच्चा सब कहे पूछै छै जेना एकरा सभके अखनी मछरी खाय के बड़ी मन करै छै तऽ तनिका हम बिसरि गेल छियै मछरी के तऽ उ अहाँ तनिका बतैतियै न जे केना रहू मछरी बनावल जाइ छै
ई दीदी हमरा आर घरमे तऽ सरसोए मसाला बनल सरसो मसाला धऽ के मछली बनल जाय अ बनावल जाइत छै तऽ अब अहाँके कैसन पसन्द पड़ै छै काहेकि कोनो कोनो लोक घर मे तऽ गोलकी जीरा प्याज के मसाला भी धऽ के बनावल जाय छै आ हँ तऽ ओ हमरा आरके तऽ तनी लहसुने आओर सरसो वाला मसाला
नहि जे गेल त इ न रोहु मछली ए ई गलिये से बेचे जाय छै साँझ बेरा में ले के निकलल रहे छै कभी कभी तो ऊहे निक लगलक तऽ हम कहलिये जे ले ले छिये लेलियै तब फेर बच्चा सब कहल जे तनका दीदी से पूछ लेबु जे केना बनै छै रह मछली एना तऽ हम बनाबै छियै लेकिन लिन तनका स सब के हाथ के स्वाद अलग अलग ने होइ छै आ बना त मसालो तन अलगे अलगे होइ छै
तऽ अहाँ के ताजा मछली भेटै छै साँझ
की हँ बड़ नीक मछली बड़ नीक मछली एकदम कनखुरा हँ ला लाले लाले कनखूरा एकदम जिंन्दे मछली ले जाय र ल है तऽ रोक के हम ले लेलियै दू केजी के एगो हम तौलबा लेलियै हम कहलियै जे नहि एबै अखनी बच्चा सब आयल छै तऽ तनिका मोन से खा लेतै तऽ उह हम कहलियै जे अहाँ से पूछै छी तऽ हम हम जे मसाला डालैत छियै से तऽ तनिका लहसुनो जेना अहाँ कहलियी ने प्याज गोलकी गोलकी ओना सरसो म जाबे हम तनिका जीरो धरे छियै तनिका गोल कियो धैली आ पियाजो हँ हँ हँ तऽ इ दुन मे से स्वाद जे नीक लगै छै ओ केकर लगै छै नीक
ना ना नहि तऽ एकरा आरमे तऽ हमरा तनी सरिसोए मसाला वालला स्वाद जा्यादे नीक लगैत छै तनी पतला पानि नियर झोर
हँ हँ हँ हँ हँ खाइ हँ त मछ री जे हइ से तऽ भाते के साथ मेजन हइ ओ कर मछरी के मेजन तऽ भात ते साथ होइ छै उ तऽ ह भाते सात उ तऽ नीक लगै छै खाय मे नइ हँ तऽ नइ होतै तऽ बना देबै आहे जे विधि बतेलियै न
सरसो हँ वही तनी लहसुन रहै छै तनि गोलकी जीरा आओर सरसो तनि अदरक उदरक डाल के आओर ओकरे मसाला पीस के आओ ओकरा बाद फिर वहि तनी सा मसाला तनिका मसाला दे के मछली अर मे आ निमक खती सोन के आ ओकरा गरम तेल मे कड़हा मे तेल खूब कर कर गरम कैर के ओकरा के फिर ओकरा मे छान देबे छियै ओअर बाद फिर हँ ओअर बाद फिर तनि मसाला आर के भूज के ओकरा मे तनी बढ़िया से टमाटर के आ खूब बढ़िआ से ओर बाद फिर तनियो ओकरा अर मे ई दे देबे छियै
हँ हँ हँ खाओल गेल तऽ रसवा खाौओल गेल तब धरैत छी ओहिमे हँ हँ नइ तऽ बड़ नीक लगते नइ होते न तऽ ओना तऽ हम गरम मसाला आ सरसो मिलााके तऽ कएय बेर बनेले छियै तऽ ई खा हमरा सबके अच्छा लगल हे लेकिन जे अहाँ रेसिपी बतेल यै न इहो मे सोचै छियै जे एक बेर बना के बाल बुतरु खियाबै देखबै एकरा सबके नीक लगे छै कि न लगे छै की
हँ न एक एक बार बना करके चेक करू कैसन लगाइ छै तऽ अगर बड़ निक
आ तनिका तनिका सोचैत सोचैत रहलियै जे तनिका भोरे ने बच्चा सब जेना आज आलू पराठा बनलियै तऽ एकरा सबके मन रहलै ह जे जेना तनी लिट्टी चोखा बै तऽ नास्ता मे नास्ता मे एना द चूड़ सब खााय छै मगर तनिका लेट लिट्टी चोखा के सभके मन करै छै तऽ उहे सोचै हँ तऽ सोचैत रहलियै है जे जेना हम सत्तू मे डालै छियै त उह अहाँ से पूछे छियै जे इहे मस मसाला डलतै की सत्तू मे
हँ सतु मे त दीदी ह तनी प्याज आर लहसुन आऔर आदि के एकदम महीन महीन कतर के डाल देबे छियै आऔर ओ आरमे तनि आम के कुच्चा रहे छै तो आम के कुच्चा डाल देबे छियै ओकरा बाद जमइन मंगरैल तेल आर निमक डाल करके आ सोन देबे छियै तनिका सरसो तेल मे डालके खूब ह खूब बढ़िआँ मस खाना बने छै
चटक हो जाइ छै ने ह आ जे बनावे छी यहा से कूकर में बनावे छी या क गोइठा पर बनावे छी
न नहि नहि हमरा आरके तऽ कोयला मा लकड़ी कोइला दे देेले छै तो जब भी बनाबयके मन करे छै तऽ वही लकड़ी आर कोयला के जला करके ओकर आग तैयार करके
हँ हँ तऽ ओ तऽ बड़ नीक लगैत होते
हँ खूब सुन्दा सुन्दा लगै छै
हँ ने बड़ बहुत लोक के देखे छियै जेना गैस के बरनल पर चोखा उखा बनाबे ल हमस ने बैगन आलू पकाबे छी जाली अबे छै बजार मे ओहने जाली धऽ देलक आ ओहि पर ध देलक जेना भर भर के गोल गोल कऽ के लिट्टी धऽ देलक आ जेना गैस तनिका सीम कऽ देलक आ सीम कऽ के आ ओहि पर जेना उलट उलट के पका लेल तब शहर बाजार मे तऽ गोइठा गोइठा न मिलै छै तऽ केना एना बच्चा सबके की करियए जे ओ पर गैस के फ्लेम पर धीरे धीरे आँच मे पका दिय की
तऽ वैसे मे तऽ गैस बड़ी बर्बाद होइ छै
हँ गेसो बर्बाद होइत छै आ बड़ नीक नहि लगै छै छै जेनाकी गोइठा चूल्हा पर के लगे छै
ओ आर स्वादे अलग होवे छै अब नहि रहे से क करब तब को कोइ अथी पे गैस पे पका दे बाने त कूकर में डाल करके न सीम सीम आच मे सेक का जाय
सेका जाइ तै ना ह लेकिन ओ स्वाद तऽ नहि अयतेै
हँ ओ ओकर तऽ स्वाद के बाते अलग छै
ह ओ स्वाद जे अहाँ बतबै छियै जे वाल अहाँ ब बतबै छियै अभी जे को गैठा उैठा पर माइ जे देले छै जे चूल्हा पर अहाँ बनावे छियै तऽ बड़ नीक लगैत होते ओकर तऽ मजे अलग हई हा ओकर मजे अलग ह आ ओह मे त धी सी घी लपेट देय छै लिट्टी लिट्टी मे तऽ ने तनिका लिट्टी हँ लिट्टी फोड़ फोड़ के तनिका ओहिमे घी उर धऽ देलक तना चोखा उखा बना लेलक तऽ ओ तऽ एते निक लगै छै जे मोन मन से मने बुझू जेना पेट भर जायत लेकिन मन नहि भरत की
अच्छा दीदी अहाँके आ कनियाँ के काज भेटल छै
हँ भेटएल छै कार्या के काज भेटल छै अहाँके मिलल छै नइ अहाँके
हँ हँ हमरा आरके भी भेटल छै हम तऽ करै छियै ह्म
यै मीटिंग मे कि
हँ
अच्छा की क नहि हम तनि देर तऽ रहलियै लेकिन तनिका देर मे बच्चा सब मंगलकेै तनिका चाय वाय तऽ उम्हर चल गेलियै रसोई मे तऽ की की बात भेलैया आज मिटिंग मे
ओही सर आओर मैडम रह रहै छियै मीटिंग मे त वही कहले छिय कि एकरामे एगो जे काज छै एकरा मे गप करै के काज छै जेकरामे हँ जैसे हम हमे आर अहाँ गप्प करै छियै ने तऽ ओैसे ही गप्प करके आ पैसा कमाबे के काज छै जैसे हमरा आर कोो हँ हमरा हमरो के पैसा मिल मिलै छै मिलै
हँ अरे बा बड़ नीक बड़ नीक काज हइ
आब जेेकरा जुडे के मन रहै ओकरा के कोना फ्रेड के एगो फर्म आबै छै ओकरा भरे के पड़े तब ओ ई काज के करै छै त अगर अहाँके काज के करय के मन छै तऽ हम अहाँके हो भेज देब
नहि जरूर भेजबै अहाँ आ कुछु बतलखिन हँ मने अहाँ तऽ फार्म भेजबे तऽ हम केना केना फार्म के भरबै से त बतेलखिन कि मे टिम मे
हमराक के तऽ बता देलकै तऽ जब हम अहाँके फॉर्म भेजबै ने त हम अहाँके तनी ई चीज के आहँ बता देब अच्छा से अहाँ के फॉर्म भरा जाय
नहि नहि तऽ हँ बड़ी बात लेकिन लेकिन लेकिन हम एक बात और जाने चाहे छीियै य अहाँ से जे जेमे ओमे ओमे उ मे दू तीन आदमी के देखलकै हे जेना एक त कोइ खिन हँ साक्षी मैम आ एक एक कोइ साक्षी मैम रहलखिन ह आ एक कोइ रहलखिन हे अनूप सर हँ
तनि हम अहाँके करब तनि देरी मे एगो
आ नहि तनिका तनिका फनवा के रोक दियै तनिका रोक दियै अभी कोनो तनिका चलतै अछि तनिका गप्प कर ले छियै तऽ अहाँ ओकरा हुनका से बतिया लेबै ठीक है न हँ हम कहै छीए अभी हँ हँ ठीक है अच्छा चलू आहाँ पहिले फोने उठा लेउ उठा लिउ हम कटऽ अच्छा ठीक छै ठीक उठा लू उठा लू ठीक छै ठीक छै ओ टाइम देख लीत